हेलो हेलो निके रहु, मस्त रहु की हाल समाचार।
बढ़ियां अहाँ ठीक छी।
हँ ठीके -ठाक।
की सब भ रहल छय।
किछु नहि, एखने ऑफिस सँ कनि काल पहिने एलहुँ हे।
हँ
हँ, आब एखन नाश्ता पानि भेलै। कनि भौजी बनौने रहथि आलू पूरी।
हँ
हँ त वैह नाश्ता भेलै।
हँ
आब हेतै, कनि पप्पा सपा स गपशप भऽ जायत तकर बाद। अहाँ के खाना पीना हेतै।
त अलुओ पूरी खा लेलहुँ, हम तऽ खेलहुँ अथी की कहल जाइ छय, दालि भात तरकारी। अहो मे हमरा साथे अथी भऽ गेल, प्रेंक भऽ गेला एकटा।
कि
घर मे हमर बड़का टा के ओ रात के नाम नहि लेल जाय छय से छले।
अरो तोरीके आँय आइ तऽ अहाँके रुपौ दीदी बचलथि।
कथी भेलन हुनका से, हुनको लग रहेन।
अंह नहि लग नय रहेन, हुनका ओ कतहु गेल रहथि। साँझमे छ बजेमे अबैत रहथि, घुमि कऽ अबैत रहथि।
हँ।
तऽ पोखरिके साइड बला रस्ता छनि ओहिमे। जंगरा छनि एकदम आगुये मे रहनि हं।
बापरे बा।
पैरे लग, एकदम अ तखन ओ भागिक, तखन हुनका डर भेलनि तऽ फेर कनि उम उमर त घुमि कऽ रोड दिस, फेर रोड दिससँ घुमि कऽ फेर ऐलथ।
हँ।
ह से आय, साँझेमे ई बात हेतय, बाउसाहेब कहय छथिन।
अचानक साँझे छै छलै हमरा घरमे, एखन अचानक देखलियै न तऽ घर सब बेदखल भेल छी अखन।
हँ ये, एखन बरसातमे एखन ईसभ चीज बेसी भऽ गेलै हेँ, भ भऽ जेतै।
बरसात मे ने समये छै ने, आब ओ सब चीज के।
हँ सैह न कहलहुँ, एखन बरसात भरि रहतै एखन ओकर बड्ड रहतै।
कहऽ आब कनि अथी करबै, की कहल जाइ छै काल्हि खना बिल्ली मुनऽ पड़ते, हमरा घर मे बड सामान सब छै।
नहि तऽ से कनि, आ ओकरा एखन बचि क रहू। कने एखन हँ एखन सतर्कसँ साँझ ताँ साँझ पड़ै छै तऽ लाइट टेट लक निकलू।
हँ से तऽ छै, हमरा आदत हइ ने हम चलि जाइ सीधा निकलि जाइ छै सीधा उठि जाय छै आ तै मे चौकिये तर में छलै बुझलियै, बाप रे बाप हमरा तऽ डरे हताश उड़ि गेल।
नै तऽ एखन लाइट लऽ कऽ निकलु, हुं। एखन एकटा राइत मे, आब तऽ मोबाइलेमे लाइट लोकके रहै छै, आब तऽ कोनो से बात
कलबे नहि करै छियै, बाइ चांस कखनो निकलि गेलहुँ। रातिमे, और खेनाइ मे की सब भेलै यौ?
खेनाइमे आ भौजी की बनेने छथि नहि कहब यै, लगैये तरकारी तऽ दिनेमे बनेलखिन साँझेमे बनौने रहथि। आब की बनौने छथि से हमरा नहि बुझल कथिके
कथी के तरकारी बनल अछि।
आब कथीके बनल अइ से हमरा नहि बुझल अछि।
हं बढ़ियाँ अछि, अहाँके तऽ अपने किछु बुझल नहि रहैये।
हम हम पुछबो नहि केलियनि एलहुँ तखैन कनि मोबाइलेमे लागल छी
एतबे मे त अहां लागल रहै छियै, भौजी कहलैथ जे हुनका बात सुनेतनि दसटा।
हं, जे हमरा सुनौत, हमरा सुनैत सुनैत आब हमरा अभ्यास भऽ गेल।
अहां के ककाजी से गप भेल रहे कि नै।
हँ मौसोजीसे गप भेल रहे आडुओ भायइजीसे गप भेल रहे।
भेल रहै ने बस भ गेलै।
साँझमे सबके हम बलजोरी करऽ कहलिअनि कि गप के। हँ, सबके कहलियनि बाहर जाय पापा के जाय ले कहलियनि हं।
आ मौसाजीके काज भेलनि यौ।
यै अहाँके ओहिमे देखबनि हुनका ओ नाम आबि गेल हेतनि।
नाम नै एलनि हेँ।
हां हां ओ अथि कऽ देलथि हें।
कोन नामसे केलखिन।
प्रमोद झा हेतै।
नै छलै नाम यौ नै तऽ अथि पेमेंटमे दिकत हेतैन।
नै नै आइ अहाँ देखबैन आइ आइ नौ बजेमे केलखिन हें।
आइ राइतमे?
नै राइत दिनमे नौ की दस बजेमे बुच्ची करबेलखिन हें।
अच्छा ठिक छै हम देख कऽ कहब।
हुं से एक बेर देखि कऽ हमरा कन्फर्म कन्फर्म क ए देब हम तै दुआरे छोड़ि देलियैन, नै जदि भेल हेतनि तऽ फेर दोबारा करबा देबनि।
ठीक छै हम अहांके कऽ देब।
हुं लेकिन हमरा ओ कहलैथ जे नाम अहाँके नाम लास्टमे अहाँके नाम छलेहे।
हां हां।
हां सेहो कहलथि हे तऽ हम कहलियैन तखन भरलियै हं।
हां तखन केने हेथिन मतलब ओ अथी नै केने हेथिन यो सबमिट नै केने हेथिन लास्ट मे सहमत सहमत बला पर।
हां से कहलथि हैं केलियै ये।
सबटा ठीक लिखलखिन लास्ट- बुच्ची दीदी सिखा देने हेथिन हम देख लेबै ने ओना बुझलियै।
हँ से हमरा कन्फर्म कऽ देब तऽ जँ नै भेल हैतैन तऽ फेर दोबारा करबा देबैनि।
हँ तऽ हम आहाँके कहि देब।
हूँ फेर आहाँके किएकि ओ बुच्ची दी बुच्ची करबौलखिन हेंँ।
गांम कहिया एबै?
गांम एखन बौआ देखियौ नऽ।
तैयो
यै गांम एखन एम्हर -ओम्हर मे तते ओम्हरकरत टाटावला जे लफड़ा भऽ जइया नऽ।
आ दोसर गप इहो छै ने अखन काजो तिहार नै न छै आब। आब अडू भइजी के बियाह-
बियाह आहाँसब करबे नै करबैन न कहै छी। कतो कनिया तकियौ।
अहै नै छै यो कनिया भाइजी इम्हर बहुत दिक्कत- छै पता ऐ ओ जे- हमर बड़का चाचा के जे बेटा छैन हुनको बड़ी दिक्कत छैन। तकै छथिन कनिया कतो नै भेटेै छैन लास्ट मे एकटा भे- लैन हेँ छ बहिन छै लड़की-
हूँ कहियो एक बहिन हमरे एक बहिन हमरा दऽ देतै।
सेह हमहुँ सोइच रहल छी जे भऽ जेतै तऽ एक- टा बहिनके छै उम्हरो उठाकऽ आइनलेब-
उ हूँ अरे लोक के जखन कहियौ ने तऽ अगधे लगै छै यए। हम बड़का ओ करब हम बड़का अथिए धीरु भाई अम्बानी सबटा करतै अनन्त- ते अय अम्बानीसँ बियाह हूँ।
नै होय छै भायजी देखै छियै एखन बड अथी दिक्कत चैल-
आ बादमे आ नै नै जतबा काल नै होइ छै ततबा काल जखन भऽ जाइ छै बियाह- तखन कनैत रहैया हूँ। तखन लोक के देख कऽ जलन होइ छै जे हँए पाइए लऽ कऽ लोक की करतै तखन वएह मौगी सबके सुनबै-
हँ तखन हँ।
हँ पाइए लऽ कऽ लोक की करतै। हूँ सबटा पाइए नै -नऽ काज करै छै हँ।
तेनाहे लोक बजै छै बुझलियै एहन किछ नै होइ छै। लेकिन एय बीचमे बड्ड दिक्कत भऽ गेलै हेँं लड़कीके-
हँ लड़की तड़की के नै दिक्कत लोक के सोच बदैल गेलै हेँ सो सोचके बद-दिक्कत भेलै।
नैय- नैय भेट रहल अइ आहाँके लड़ की लड़की नै भेटै या तैने बियाह नै भऽ रहल छैन बड़ दिक्कत भऽ गेल छै। सबटा इम्हर -आम्हर कऽ रहल छै तऽ कतऽ से बियाह हेतै।
हँ सब करै छै अपन कहै छै जे आब छोटको लोकमे आब किया ने गे किया हेतै लड़की- तऽ अभाव तऽ हेबे करतै।
छोटका लोक मे नै छै भाइजी छोटका लोक मे नै छै अभाव।
हूँ सोइत करै छै बियाह छोटका लोकसँ डोमसँ हलखोरसँ। सब जाइतिसँ आब सब करै छै आब सब- आब सभ जातिसँ सभ कऽ रहल छै, तऽ की नई
जाइत पाइत खतम कऽ देलक बात ई छै, न भाायजी कते देखैत रहे छियै, अथी पर दय छै यौ, की कह रहे छै, ओकरा पैसा चारज मतलब बइ मदर कास्टमे करबै तऽ अहाँके पाइ देत, अहाँ ओएह लोभमे आएब कऽ लोक कऽ लैए।
ह हँ तऽ करिते - करिते सभके पई
लगाबै छएथ न।
सभके मेन चाहियै पाइ चाहिए बुझलियै हुं आब लड़का होइ लड़की होइ सबक पाईऐ टा आब दुनिया देखा रहल छय, ना रिसता रहलै। न किछ रहलें ना अथि रहलें हँ सबटा पाइए टा बुझा रहल छै, किछु नै छै, यदि पाइ अहाँ लग अईछ तऽ अहाँ लग सभ किछ अइछ अहाँके पाइ नैअईछ अहाँके किछु ननै अइछ।
हं यो से बेबी दीदी स गप्प भेल रहे कि ने।
हँ
बेबी दीदी स
बीबी दीदी स कम भेल रहै, काल्हिखिनना भेल रहै। ह्मँ आइ कहलियन जे अहाँ तऽ कहलक जे राइतमे हम फ्री हयबँ, जखन अहाँ फ्री हैब तऽ हमरा कहि देब एकबेर
ह तऽ जादा राइतमे तऽ ने कखन सुतै छियै यौ।
के सुतैत तै छलियै हम दस साढ़े दसमे सुइत रहै छलियै। एखन दू तीन दिनसँ आब एगारह बाजि सवा एगारह बाइज जाइए।
नैय तऽ अच्छा हँ तखन - तखन अहा गप्प क सकई छी। बेबी दीदी जा जाइत राइत मे लेट से सुत तऽ गप
हँ अकर बाद देखै छियेन एक बे बेबियओ दीदीकेँ पुछबइन, जे करतेथ तऽ करतैथ।
हँ से तऽ छैहिए जे भी दीदी अगर करतै ता तऽ
मनै नहि एते दिन धरफोड़ेलहुँ लेकिन आब धरफोड़एब नइ हम
ह तऽ आब अहाँ बुझनक बच्चा बइन गेलैये बुझि गेलियै न सबटा हँ हरबाराणा नहि अहाँकें त सिखाय देलहु सबटा,
आओर सब कहियौ।
यौ अहाँके की सिखेने छी, हम
हँ
हँ
हँ से हमहूँ हम दोसरे गप बजलियै। हँ से अहाँ ओतेक ध्यान अइछ हमरा। अहाँके देखियौ अहाँ हमर गुरुजी छी।
ह बड़का गुरुजी छी, अहां हमर गुरु आहाँ हमर गुरु गुरु हम
गुरूजीके बात ध्यान नै रखबै तऽ,
नै यौ भाईजी अहां हमर गुरु हम अहाँके चेला।
गुरुए ज्ञान पर तऽ चेला कऽ,
बड़का बनी ई बड़काबोने छऐथ गुरु ज्ञान।
आ मौसीमां नहि एको बेर गप्प करै छथिन आब।
मौस
दू बेर हम नम्बर पर हुनकर कॉलो केने रहियैन।
तऽ अहाँ इब अथी ओ मेन नम्बर पर
हँ मेन नम्बर पर, लेकिन दू बेर दू दिनसँ हम्म दू दिन सँ हमर फोन नहि उठा रहल छैथ ओ
हँ ओ रहै काइलो त केने रहौ, माऐ के नंबर स अहाँ के हम।
अहाँ केने रहीने, मौसीमां नहि न केने रहैथ।
आब ई -ई गप अहाँके मोदी तक जेतै।
हम्म मोदी तक की इ त ओतऽ कतऽ कहै छै, ट्रंम्प तक जेतै।
हँ त ट्रम्प तक पहुँचा देबै अहाँ गप जे मौसीमां हमरा फोन नहि उठेलैथ।
दू दिन सेहो एक दिन नहि
सेहो दू दिन हमरा इग्नोर केलैथ, यौ बात ई छै भाईजी हुनकर मोबाइल जे छैन न, पुरनका मोबाइल ओ खराब भ गेलनि माँ के, तब दीदी बला मोबाइल लेल
हँ सेसब बात नहि छै, अहाँके मैए के फौ भौ बढ़ि गेलनि हेँ।
नहि यैह गप छै, हम अहाँके कहै छी न।
से तऽ आब जहिया उठेतै तकर बाद न।
जहिया उठेतथि तहिया अहाँ हुनका कहबनि, जे अहाँ हमर फोन किया नहि उठ ठेलु अहाँके, हमरा अलटु भाइजी की कहै छैथ बुझलियै।
कि
अहाँके नानी हमर दोस। तऽ हम कहलियैन त अहाँ हमर नाना भेलऊ, एकटा आहां एकटा भाईजी दू आदमी हमर नाना भेलऊ।
हँ
ई दुनू के नाना बनाक रे
अरे अड्डू भाइजीके गप नहि हुअए, अड्डू भाइजी अहाँके बड़का अड्डू भाइजी छिया।
ऐं हुनका तऽ हम सुनाबैय छी, खूब सुनाबैय छी हम, आइयो सुनेलियनि हेँ।
गप नहि करै छियनि, से अहाँ बुझि लियौ।
मौसाजी से हम की गप करबनि यौ, अहाँ सब साथे फुरा जाय यैं मौस साजी साथे नहि फुड़ैत हमरा।
लेकिन मौसाजी से जे कोइ गप करैं यैं मौसीमा के दऽ देबैन, मौसाजी से गप करें काल मऽ हम्म।
कल लेकिन हमरा पास टाइम नहि ने रहैया।
लेकिन मौसाजीसऽ गप्प हैत अहाँके वैह, मौसाजीसऽ कखन गप्प हैत साढें पाँच साढ़े पाँचमें। जखन ओ सरिसो जाइत छथि त, सरिसो जाइत छथि तखन।
के दऽ देबनि हम, तखन माॅं के धरा देबनि।
हँ पाँच साढ़े पाँच बजे साँझमे हँ, या छ बज। छ बजे साँझमे।
हँ - हँ ‌।
ओही टाइममे गप्प हैत।
हम्म चलू। अपनो पता नै आब ककरा आब तऽ चाँदे के अथी मे की कहल जाइ छै ओकरा अथी मे- से हँ सेहो मामा गाम जेनाइ छो छोड़ देलो मामा गाँम नै जेएब।
जेबै मधुश्रावणीमे जेबै आहाँ?
नैय हम नैय जेएब मम्मी सब अखेन कहने छेल्लेै लेकिन हम वएह बियाहे मे- कहने रहे हम नै जेएब हमरा नै-
नैय चाँद बियाह के बाद फोन नै करैत छैथ हमरा।
से नै चाँद ककरो नै करै छै फोन ओकरो ज्वाइन करबेलियए हे।
हूँ।